हेलो
हेलो ठीक छी अहाँ
बढ़िएँ छै अहु ठीक छी ने हम तऽ एखन प्रॉपर मुम्बई सँ बाजि रहल छी और अहाँ
हम गाँव सँ
गांम कतह जी जी जी हम हमहु जिला दरभंगा सँ छी ओर ओर सभ ठीक छै चैल रहल छै ऊपरवलाके कृपासँ
ह खाना पीना भऽ गेलै
नहि एते एखन तऽ नाश्ते भेलै ओ जस्ट नास्ता भेलै नाट ड्यूटीऽ केऽ आयल छलियैँ नाइट ड्यूटी कऽ एलियै घर हँ नाट केलियै घर पर कनि दू तीन घंटा आराम केलियै फेर नास्ता केलियै नास्ता तऽ कऽ कऽ कहलियै जे देखै छियै एहि में जे टास्क भेटल छै ओ पढू
हँ पूरा कऽ के देखीस कि
अहाँ पूरा स्पीच कऽ देबै फेर आठसँ नओ बजेके बाद निकैल जेबै काज रातिमे फेर टाइमेटत नहि कियाकि कम्पनी नहि होटल आउज मोबाइलमे
हँ होइ छै
टोन तैय दुआरें हँ हम जतऽ जॉब करैत छी ओतऽ मोबाइल यूज नहि कऽ सकैत छी तऽ नहि किछु कऽ पाबै छी ने
हँ ओहो छै
अहाँ यूज कऽ सकै छी मतलब कखन मतलब एक घण्टा लंच भेटल तऽ अहाँ जाकऽ कैन्टीनमे कऽ लेलहुँ ओहिके बाद अहाँके यूज आओर सब ठीकठाक छै अहाँ अपन कहियौ
इमरो ठीक ठाक छै हम बैसल छी नु है सोचना है कि देख ली छियै
नहि बहुत नीक अहाँ के आवाज तऽ बहुत नीक होइत छै
हँ अहाँके आवाज बहुत नीक अछि
नहि नहि हमरा नहि कहाँ के की नहि गत बत नतााबा ठीक त और सभ ठीक छै नाश्ता भेलैए चाय केलहुँ हेँ
ओ ह आउ तऽ घूमय लेल मुम्बइमे की करैत छी गाँव छोड़ कऽ
देखियौ गांव छोड़ अहाँ के लागय केहो गोटा गांव छोड़ दऽ छै छथिन गाँव सबके तऽ अहाँ गाँव गाँ एनाइ जे देखियौ एकटा हम अहाँ के बात कहैत छी गाँ एनाइ जेनाइ सभ के होइ छै सभ के मोन लागै छै लेकिन की करबै जिनका देखियौ भगवान जिन का नसीब में जे कर्म लिखने छै ओ करऽ पड़ैत छै
हँ हँ
हमरा नसीब में भगवान लिख देने छै जे तोरा बंबई तोरा बंबई ये रह परतो तो बंबई में काज कर आब जहिया नसीब चमकलै जे भगवान कहलखिन आब तू गांव शिफ्ट भऽ जो तऽ गांव शिफ्ट भऽ जैबै
सी आइच की
हँ आब हम मान केे चलूब जब तक अभी पान पच साल छओ सालसँ हम बम्बइमे नौकरी कऽ रहल छी जॉब कऽ रहल छी जे किछु कऽ रहल छी अपन घर परिवार चला रहल छी र दुनिया देख रहल छै आब जहिया भगवान कहथिन जे काज कर तो तोरा भऽ गेल तू बम्बई मे बम्बई छोर आब तु दरभंगा शिफ्त भ जो ते भ जबे शिफ्त अप् अपन देखियौ जतय जतय पैर जाई छै लोक तै पहुँचै छै नहि तऽ नहि पहुँचै छै पैड़ जते लऽ जेते वएह को आब खाना पिलालू मधुबनीमे छियै कतय छियै अपने
मधुबनीमे गाँव चित आई हँ हँ हमर गाँव ताहि पोडीहल है उछाल झचरा के पास
अच्छा आऽ सासुर
सासुर हमर शादी नहि भेल अछी एखन
अरे बाप रे बापरी जाहि एका एक कहैत हेथ महाद्विप करै छि अहाँ
क्या तऽ जी कहू कहू
हे महादेव लागै ऐ कपिलेश्वर कपिलेश्वर में आ कोनो चीज नहि देख कोनो चीज नहि ता ब छै भ बढ़िआँ बात छै ने ई कोनो गति थोड़ी छै की हेतै लास्ट में वोहा हेतै जाई छियै कपालेश्वर रस्तामे एक लोटा जल चढ़ा दैले
आर से आयतै
आर की हेते बाबा भइके आब अहाँ जे कहबैए सेह हैतै
ह सबके सुतल छथीन
हाँ
एके गोटे के ऊपर नहि छथिन सब के ऊपर छथिन
उएह नहि कहि रहल छी लेकिन कर्म तऽ सभके करऽ पड़ैत छै ने हुनका तऽ सभके पूजा पड़ैत छै
हुं
हर इन्सान हुनका पूछै छथिन जे बाबा हमर सी महम्मद तकदीरा ह के हाथमे और एते भोला छै छथिन जे सबके वएह देखै छै
सभके पूरा कऽ दै छथिन
हँ जे जिनका जट मतलब पूरा सभ के कोरैत छथिन भाय किएक नहि करथिन ओ हुनकर कर्तव्य बनहै छै किएकि पूरा संसार के उएह चलबै छथिन संसारके प्रीति पृथ्वी के उएह ने देखै छथिन ओ जहिया चाहथिन तहिया तहश नहश भऽ जेतै
ह ह
हुनका हाथ में छै ओ बान्हि कऽ रखने छथिन जे जेहन कर्म करतै करै छै ओ तऽ ओहन तरहसँ फल भेटै छै
होइ छै
च अगर हम आइ नीक अगर हम नीक काज करबै तऽ भगवानो कहै छथिन ने भाई एकरा में कोन गलती छै ओ तऽ अपन करम कऽ रहल छै मेहनत कऽ रहल छै तहन ओकरा किया नहि पोल भेटतै
हाँ सहिए की
जहिर सी बात छै तऽ भाय भगवान दै छथिन तऽ जे जेना होइ जे देनाइथिन हम तऽ हुनके ऊपर छी भगवान आजी दै छीयै ओते तऽ सब चलबै छी देखिए रहल छी बाँकी कोनो एहन तरहके गलती भ गेल तऽ क्षमा पाइ छै समाचार तऽ ज्यादा की छे छोट बालक छी नदान उमर के छी कोनो गलती भऽ जाइए तऽ माफ कऽ देब
छैए की और कहिओ किछ नहि हँ कि भगवान देख रहल छथिन ऊपर सभटा
हाँ सही बात छै किए नहि देखते बा और अपने के सुनबवियौ अपने नास्ता पानी केलहुँ
हँ की नहि हमहुँ अखनी इसकूल सीनमे
कतेकमे पढ़ै छिय अपने के
हम पौरिणी छी जखन बच्चा सबके पढ़ा रहल छी
कतैय
हमर ग्रेजुएशन कम्प्लीट भऽ रहल अछि गाँवेमे छथिन ने एकटा टीचर हुनके लेल
कोन डिपार्टमेन्टसँ अहाँ प्राप्त अथी केलल गेजुएट फैकल्टी की अछि अहाँके
साइन्स
प बहुत बहुत सुन्दर बहुत नीक लागल साइंस स्ट्रोंग स्टूडेंटेी राखि सकै छै दोसर नहि राखि सकै छै
ब
बराबर
ओर सब कहियौ
आर्ट्स आर्ट्स सब बहुत नीक बहुत नीक बहुत सुन्दर छै चलि रहल छै काम धन्धा कारोबार चलि रहल छै कहली जे दिन भरि मे आठ घंटा टाइम फुर्सत में रहैय तीन चारि घंटा टाइम हमरो दऽ देेल
इम्हरो दऽ दियौ सही छै कि फ्री से तऽ नीक छै ने
फक टाइम मे की होइ छैन रोड पर चलि जेबै दू चारिटातलब कुकुर बेला मतलब ने होइ छै कुकुर मिला मतलब दोस्त महीन
हँ हँ
चलना ड़ा समुन्दर घूमके आते चलना थोड़ा इधर जाते चलना चऽ चलना कनिए ततास आै छै झरना नुकसँ आबै छै झरना नाक आबै छै
अच्छा
उएह में कोनो दिन नसीब खराब रहे छै ककरो चोट लागि जाय छै ककरो मारि भऽ जाइ छै ककरो किछु ब छै लिखल जकर जे लिखल होइ छै, से कहि रहल छै। ओहि तरहके बहुत चीज देखलियै, ताहि दुआरे हम कनी दूरी बना लेब।
हाँ हाँ
हँ, घुमनाइ कोनो खराब नहि छै, घुमि सकैत छी। घुमनाइ कोनो कहलहुँ हमरा, लेकिन अहाँ अगर अक्सर ओहिपर ध्यान दऽ देबै तऽ ई गलत बात छै।
छैए की?
हां आ ओ हर चीजके एकटा रूल बनल छै, अहाँ कोनो चीज अधिकसँ ज्यादा अगर कोनो चीज करबै तऽ जाहिर सी बात छै, अहाँके ओकर पछतावा होबे करत।
हँ, से तऽ छैहिए।
हँ, कोनो चीजके एकटा दायरा ने, कर महिना मे एक दू दिन जाउ, एन्जॉय इंटरटेनमेन्ट कऽ कऽ आउ, मॉल घूमि कऽ। घूम, शोरूम घूमि कऽ, डीमार्ट वगैरह घूमि आउ, सभ किछुके लेल, सभ किछुके टाइम। तऽ देखहिन, एकटा जे साफ साफ अन्हेरो जेना। अन्हेरो पकड़ि लेलहुँ जेना, पहुँच गेलहुँ तऽ ओ कोनो मतलब नहि ने होइ छै।
नहि नहि, कोनो मतलब नहि होइ छै।
आय
आओर जनकपुर गेलहुँ कि नहि, कहियौ?
जनकपुर नहि गेलहुँ, उठिया के गाममे?
एम्हर अखन बहुत सुन्दर छै, बनि गेल।
हँ, नीक बात छै, रहले। समय तऽ अयबे करबै, जनकपुर कोनो अथी थोड़े छै। मिथिलासँ बाहर थोड़े ने छै, पहुँचऽमे थोड़े ने टाइम लगतै।
उएह लेल तऽ कहलो। छियै, मिथिला सँ भागि कऽ नहि भऽ सकै छियै।
तऽ अहाँ, अहाँ उएह साइडके छी की?
हँ हँ, एम्हरे छी। नहि, हमरासभके बहुत दूर पड़ैए एम्हरसँ, लेकिन। छै, तैयो।
आओर की छै, तैयो सकरी सकरी झंझारपुरवला रोड पकड़ब, सीधा निकलि जायब।
हँ।
हमरा से पूछू नहि।
की?
आओर सभ ठीक छै, बस अहाँके आवाज हमरा नीक लागैए, बाँकी चल।
अइयोके आवाज हमरा बहुत नीक लागल।
बाकी सभ अपन जगह ठीक छै, हि हि हा हा। आवाज नहि। अहाँके आवाज बहुत मधुर छै, जेना लागै छै कि मालदह आम बहुत खाइत छियै।
पिटि कऽ आबि गेल छथिन गी।
ह
हँ, कहै छथिन, चल तू हमरा साथे।
हाँ अऽ।
हा।
करै बाप, नीक बात छै। कहियो तऽ इन्तजार करू, आइ काल्हि तऽ जेबे करबै कनि। कि याए?
हू, हू।
आओर कहियो अपन कि सुनल कि जे?
आओर सभ तऽ ठीके छै, चलि रहल छै गाम घरके। मिथिलांचलके आओर की कहू।
हँ तऽ खूब भोज भात पर दियौ जोगाड़।
खूब भोज भात भऽ रहल छै, आ अखन तऽ केओ जा ही नहि रहल छथिन, जथिन तखन ने।
अहाँ जेबै ई की, किए अहाँ दोसरके ठीका नहि दैत छियै जे भोज भात भेलै तऽ अहाँ पहुँचियौ कि? किओ मतलब कि अरे हम सब पर हमस परदेशी तऽ हम सब वीडियो देखे छियै तऽ हमरा सब के मोन तरश जाय
मतलब महा देव के पास ओ जेयथिन तखन ने भो जेतै एम्हर कथीके भो जेतै से कहू उपनयनमूुरन एक एक बेर होइत छै दू बेर होइत छै ई तऽ नहि छै कि जे सालमे फिक्से छै आब किन को ओहिटम होइत छै नहि होइत छै ब
नहि नहि बिलकुल सही लेकिन तैो जागैत रहै छै महीना दू महीनामे से नहि कहू आ हमहूँ वएह मिथिलाे उएह गाँव सँ छी एक स महीना दू महीना में आब हम तऽ जाइ छियै पन्द्रह बीस दिन लेल तऽ एक गोटा जाागि जाइ छियै तब तऽ ओक लग साते बजेसँ रहै छियै बाइक अगर मतलब धूम धामसँ भेल बढ़िआँ सँ भेल तऽ कनि सुन्दरताइ सँ देखलहुँ पहिले पर खाय के रहल तऽ लास्ट में खेलहुँ ब
प पहिले देख
पहिले देखबौ दू तोड़ तीन तोर देखबौ नीक लग पूरा चारो ओर घूमब कहली हमरा पानि बटय पड़य दालि बँटय पड़ैय भात बँटय पड़ै हम बाँटब
आ ह
लेकिन पूरा पहिने देखबो कियकि फेर हमरा ई दृश्य ई ई दृश्य हमरा बं्बईमे नहि भेटल वोह
नहि मिलैए छै कतउ नहि मिलैत छै
आ खास कऽ कऽ कुकुर बिलाड़ि सब कहत कि तू दोसर लाइन में नहि जाइल कर तू हमरा लाइन में रह तोरा जे भँटक
हमबरेमे बहिली फरस हँ हमरे लाइनमे तऽ
हँ सब कहात किी दोस्त तू दोसर लाइनमे नहि जायल कर प्लीज यार तू एतहि रह ने एतहि रह हमरा सभ सबके तेल कर पचास आदमी छियऔ दे
दे एतऽ मजा आबै छै
आब हमरा में आदेत भातके टोपिया लेनेहुँ भात भात भात भात कऽ कऽ दोसर गली चलि गेलहु पक
नीक अछि
हँ ब
अखन त बहुत नीक अछि
तोरा तोरा रुकला स हम रु तहन तऽ भऽ गेल तह ले के चलित छै देखबे नहि केलहुँ काज थोड़ी ने बजत गायए बोज छै तहि दुआरे घुमिके लेब द पुरा बाद में बाद मे को ककरो नाराजगी रहल तऽ कहिेलहुँ दस्त त नाराज नहियो अगिल भोजमे तोरा लग बैसल रहोबो प्रो
तोरे लग बैसल रहबा ह
तऽ म मना लेलेहु भऽ गेल कहलहुँ चल बैट बॉल खेलै छी के भ आजबै बैचलर छै ने बैचलर मतलब एकटा इएह होइ छै बैचलर हर आदमी अपन बात दोसर बात अपन बात दोसर लग राखैत छै दोसर बात अपन लग राखैत छै
हू हू
बैचलर लाइफ इएह होइ छै ने जान ओकर बिया दान होे हमर बियाह दान हो तहन तू के हम के हँ
ओर सभ कहियौ
और सभ ठीक छै चैल रहल छै भगवान कहै छथिन जे जेना चैल रहल छै चल दही चल दही जे दिनम पन्ना पलटबो ओ दिन तोरो पन्ना पलट तो
हाँ तऽ वेट करऽ पड़तै कहिया पन्ना नहि पलटतै
वेट कऽ रहल छियै ने वेट की करय पड़तै वेट हुनके देिन छै जे वेट भऽ रहल छै त जहिआ चाइ ज तहिआ वेट पालटी भ जतै
हँ हँ
और सभ कहियो कहिया आबैत छी तऽ फेर
नवम्बरमे
अच्छा
हममम